हेलो
हँ कहियौ की हाल समाचार अछि
ठीक छै अहाँ अपन कहियौ की समाचार छै
हमरो हाल चाल ठीके अछि तहन भोजन पानि भेलै
हँ भोजन पानि तऽ भेलैयए
की सब
कञ्चनके सब्जी बनलै
कञ्चन पत्ताके सब्जी आ भात
आ भात हँ तरकारी भात बनलैए तऽ भाईजियो खाकऽ गेल गाड़ीके सर्विसिंग करबै आर हम खाकऽ दुअरापर कनि देर बैसल रहहुँ हँ बैस कऽ कऽ के पंखा चले छै चलि जाउ घरे आ पङखामेअथी सुतल
ओ खानपान भऽ गेलै ने
हँ खानपान भऽ गेलै
चलू तखन तऽ नीके अछि
अहाँ कीसभ बनेलहुँ हेँ
हम एखन बनेलहुँ नहि हम एखन खलहु करैलाक के भुजिया बनायब आ भात बनायब तऽ अलू काटलहु आर हो नहि नहि नहि अलू आ करे ला के हु
तऽ काल्हि खन तऽ मेहमान अयबो केलखिन आ हम कुम्हरौरी दिअ तऽ भुलो गेलियै बात बातमे आ ओही सभमे हम रहि गेलियै एक आ एक्को बेर भायजीके नहि कहलखिन से हँ ओहिसभके रकम बारे मे से केना की होत हमरा कहलखिन से जब गेली सामान लाबऽ तऽ कहलकै से तऽ हम की करियै तऽ हम कहलियै हम की करियै हमरा की कहै छै हमरा कहल हम बेच दिए हम कहलिए बेच केना देबै हँ
कथी बेचि दियए
उएह कानमेके
ह हू
हम कहलियै केना बेच देबै देखियौ हम एमहर जोगार रहहितै तब तऽ हम तऽ कराइए दैते आब आर एको बेर भाइजी लग बजतै तकरा बादे ने कोनो चीज कहितै एको
इह इएह तऽ दिक्कत है हुनकामे इएह तऽ दिक्कत रहै हमरा कन्हा पर दऽ के बन्दूक चलबे होइया आ जतऽ चलब ततऽ चलेबे ने केलक आ जतऽ नहि चलबक ततऽ अपन मनमानि कलक इएह तऽ दिक्कत छै
ओ चलि गेली तब हमरा नबल कबो कयलक से कहाँ एको बेर हमरा कछो कहलक हन
रानीके कहै हइ आ हमरा कहाँ कहल ह
अच्छा छोड़ ओहि सबके टेंशन नहि ले घरमे गेलै तऽ साथमे रहलैै तहन कहियौ आओर सब आ ओखन के के मौसम केहन अछि
मौसम तऽ ठीक छै रौद उगलै यै
टोटीमे पानि आयल छलैए भोरेसँ नल जलमे पाइन आयल छलैए भोरेसँ
उठि कऽ फूल तोड़लहुँ हेँ पूजाके बरतन मजलहुँ हेँ
घरसँ बाहरलहुँ हेँ
बाहरि कऽ कंचन कटलहुँ हेँ कञ्चन काटि कऽ धऽ कऽ तब धो धा कऽ ओसभ कऽ कऽ नेहेलक है भाय
पूजा उजा हम ओमहर नहाकऽ आइ मङ्गल छै तऽ कनि तुलसीमे जल धऽ कऽ बजरङ्गबलीमे स्वास्तिक पारि कऽ कनि ईसभ कऽ कऽ पूजा उजा कऽ कऽ तकरा बाद खेनाइ बनेलहुँ हेँ खाना बना कऽ खा पी कऽ आ बैसल छी
ह हमहुँ उठलहु ह बौआ सबके फे पू लगेलो हें मालिश तालिश कच खीच कऽ ओकरा सुता कऽ तहन बड़की बौआ के फेर ओकरा सहय केलहु हें ब्रश उरश करबेलहु हे नहा कपड़ा सभ धो धा कऽ नहा सोना कऽ पूजा उजा जल उल बसलौं सब्जी काटल लेल भ हँ पहुँचय बला छियै
काल्हि पानि पड़ै हइ
हँ खाले पानि तऽ बड पड़लै बड
आ देखियौ एखन आइ तऽ छै रौदा
हँ आइ छै
तहन कहियौ ने आओर सब किछु किछु कहियौ ने
तऽ बौआ सब खेलक
हँ बड़की बौआ खेलकै
त छोटका बौआ कतऽ छै
ओ बगल दीद के कारोबार कर छै छै त ओकर घरवला चलि जाइ छथिन समे ल ओकरो खाना पीना दस बजे तक भोजन पानी भए जाइ छै बल खाली
ह तऽ खेलबै लए दऽ एलियै
हँ हँ ह हूँ
तऽ दबाइयोसभ हम मल्हम सब भेज देलहुॅँ हेँ बुझलियै मलहमोसभ भेज देलहुँ हेँ दर्दोके ओहूके ओ रासि के घोलो भेज देलहुँ हँ
ज
एकटा लो
कहलखिन गीता देलक ह मलहम
बलिय पास छ हँ क दौन रह बसोपट्टी व रथि
हँ
सु
ह
पाबनिसभ आबयवला काल्हि छै सावनके पूर्णिमा जा साबन कहै छै भादो के पूर्णिमा
सा
देखि हम भँगिया गेल यऽ आषाढ़के पूर्णिमा हेतै तखन ने साबन एतै
ह तऽ
अखाड़क पूर्णिमा छिकै तऽ
खाटल पल ग चउल चढ़तै
हँ पूर्णिमा भऽ जेतै तऽ सावन चढ़ि जेतै
ह सावन चढिते सोमवारी होइ छै कि पूर्णिमाक के बाद
सावन चढिते पूर्णिमा सोमवारी हुअ लगैत छै हमरा सबके पञ्चमी हेतै तीन तारीखके
अच्छा
कि ई
इणडिया
एकदम
भितर है भितर आओर की हँ तऽ कहियौ
हँ कहियो कहियो के आबि गेलै
लोकसभ के आयल छै कोनो पार्सल समान
अच्छा अच्छा अखन सभ पार्सल घर बैसले मार्केट करै छै ने
हूं लोक के आब मंगबैके रहै छै तऽ पार्सले सब मँगा मंगा लेलक
हँ घर भैसले मगबै छै की करतै
हु
आजन के आवासके कारण तऽ ठीके छै
ह आब आदमियो के छै छैहो तऽ अपन अपन चोइस के बात छै जे मोन होइ छै से करै छै
ह
तखन घर पर खेती बाड़ी सब भऽ गेल
हँ भऽ रहल बारी
काल्हि कहलक जे एखन तक एकोटा खेतो नहि रोपेलैयै से जोने सभ नहि होइत छै
घ लर न आ
जौन के तऽ अहिना खेती जब एक लगन भऽ जाइ छै तऽ जोने नहि जल्दी भेटैत रहै छै जे अपने रोपयवला दोपयवला काँटवला जोतयवला
कहलखिन जोने नहि भेटैत पाँच टा भेलया आ गेल आ
तऽ ओतऽ सभचीज अपने तुरन्त कऽ लेलक आब जकरा नहि छै ओ तऽ
हू
उ अनके भरोसे रहै छै
हँ
ह हुनके भरोसे रहै छै कहिया कऽ देत नहि कऽ देत की कऽ देत
पता पता पता कऽ कादो सब केलखिन हन
तऽ जलपानके बनबैत हेतै
जल पान ने मम्मी बानबै छथिन घरमे जे छै घर से बनबैत के बनै
हँ
सग आबै ली दरन दफान महित खाना खाय छै कि नहि
हँ
ओ ह
ना, काल्हि कहलियै साग लेने जेबै तऽ नहि, हम घरे फेर कहि। कने एलियै, अइना एलियै यऽ।
ई क
आब केकरा कहि कऽ अयतै आ ककरा नहि कहि कऽ अयतै? आयल कनि तऽ जाइ छी, बसहे पट्टी आयल छी, काजे नहि भेल। देबो करतिये, ओहि पर तऽ काजो नहि भेल।